हेलो, बहुत सुन्दर अपन कहियौउ!
की छै आर!
कीसभ कीसभ होइ छै! अजुका यात्रामे एखन तऽ नहि छै, कोनो यात्रा प्लान लेकिन! उम्मीद उम्मीद करे छी, जे दू से तीन बजे के बीच मे निकलबै कनि कतहु मार्केट तार्केट घुमबै, अपन मधुबनी मे त बड नीक नीक मार केट सब छै ने! मधुबनीमे तकर बाद। स हँ तकर बाद ओतऽ समान सब किनै के छै। हँ बजार जैब।
बजारमे की सब लेबै?
ह। जे छै ए तऽ लेबै ओत समान सब सब सामान सब सामान सब। कपड़ा लत्ता लेबै तकर बाद जींस लेबै चद्दर ले के छै तकिया खुल लैके छै। फेर ओ तऽ स। सब्जी मण्डी जेबै सब्जी मण्डीमे से। आँ।
मधुबनी
हँ मधुबनी मे। दाम कम रहै छै आब मेन की दिक्कत छै जे पूरा हँ क दामो कम रहैया आऔर आनठाम दिक्कत रहे छै कुर्ता तुर्ता एतय मधुबनी मे कुर्ता नीक भेटै छै बाद बकी कतहु कुर्ता- कता ढङ्गर नहि भेटै छै। ताहि दुआरे।
आ ओहिठाम देखने छियै स्टेशन पर बहुत सुन्दर मिथिला पेंटिंग छै मधुबनी के ओ चर्चा छै ओकर किछु अहुूँ बतेबै की
हँ हँ हँ अरे मधुबनी तऽ बहुत मिथिला पेंटिंग के नाम बड फेमस छै ने ओ तऽ की कहे छै दू चारि गोटे छथिन जितवारपुर के ओ सब तते फेमस लोको सब छथिन से सब बनेने छथिन। ह रेेलवे। द्वारा बहुत अमाउंट पाइयो भेटल छनि। ओ बनबैके।
हँ। आब देखैयो मे बहुत नीक। चित्रकला छै।
अहाँ क कहिया गेल रहियै।
सिखौ हम गेल रही। हमरो जायके छलै रेलगाड़ीमे। रेलगाड़ीसँ जयबाक छलए दिल्ली गेल।
अच्छा।
हँ तऽ हम देखने रहियै आ ओना अहाँके चर्चोमे छै मधुबनीके मिथिला पेन्टिंग ताहि द्वरे हम। कहाँसँ पुछलहुँ अहाँ ओहि ओहि सब मे रहै छी बेसी काल जाय अबै छी। मधुबनी तऽ हमरा तऽ ओतेक नहि बुझल आइच।
हँ।
बस हम सुनबे करै छी। देखलिये अ देखलिये।
अहाँ ओ वला ट्रेन देखने छियै एकटा दरभंगासँ दिल्ली जाइ छै बिहार सम्पर्क क्रानंि देख
हँ हँ देखने छियै।
ट्रेन पर पूरा ट्रेन पर मिथिला पेंटिंग कयल छै से देखने छी अहाँ।
नैये हम ओहि ट्रेन के नहि देखने छी ओ तऽ ओर सुन्दर लगै हेते, केने हेतै लोक सभ और सुंदर किमे तऽ भाव्य लगै छै।
ओहिसँ ओहिसँ ओहिसँ भेलै कि तऽ ई बुझू जे गामसँ जे ट्रेन मानि लिअ दरभ्ंगा मधुबनीसँ गेलै दिल्ली ओ दिल्ी मेमे लोकग देखल केम मिथिला पेंटिंग मिथिला पेंटिंग क बारे म सब बुझबू केलखिन की ई कि छये। ल देख कऽ। पूछने हेते केकरो या केओ केकरो कहने हेते। तहन कहने हे ई तऽ मिथिला पेंटिंग छै।
हँ।
चीज सब जे प्रचार प्रसार जे छै ने से मिथिला पेंटिंग के बड बढ़ल छै। त से बहुत नीक छै मिथिला मिथिला पेन्टिंग के कलाकार सब। लेल बड्ड फायदामन्द छै।
कतहु काज आबि जाइ छै। आ रहबाक के चाही। सबमे रहबाक चाही। अपन हाथ के बनल कला। तऽ लोक सब तकैत रहै छैमे। मिथिला हाट मे सेहो इएह सब कला देखे ला भेटे या हन तऽ ओना। गेल नहि छी लेकिन मोन अइ जे एक बेर जाइ देखी।
मिथिला हाट मे तऽ इहो सुनलियै जे सिक्की मौनिक तकर बाद से सिलाई कढ़ाई सब बनल सामान सब सेहो बिकाई छै। काउंटर बनल छै ओतता अहाँ शॉपिंग क सक छी आर दिल्ली बम्बई के तुना मे बहुत ा सेहो भेटै छै।
हँ कोनो एहन चीज छै निप दै छी से।
हुं सब किछ भेटै छै।
अहाँ तरफ के केहेन ऐछ।
मौसममे ऐसे मेघ लागल ऐछ लेकिन पैन नै भेलए रातमे ततेक चमकै छलैए बिजलौता। पूरा एकदम छलैए एखन रौद भेलैए कनि उमस भेल छै।
जे बुझू डर स सँ हमरा सबके हालत खराब छलए लेकिन धीरे धीरे भगवतीके नाम लैत
दिन कयलक भगवती हुनकर दू बेर नाम लेलौ ए भगवती करू तब कहै छियै मुस किल वक्त मे भगवाने सब सहाय हय छै तऽ ठीके भगवान सहाय छलिन हे जे ओय दिन हां एतेक तड़कै छले हे डर ततेक लगै छलए लेकिन भगवान भगवान केलौ तऽ कनी कालमे शान्त भऽ गेल।
कोलका हम गेल रही मंदिर से, नास्ता पानी भऽ गेल। से भोरे रोटी सब्जी भेलैए। तऽ कोलका प्लान छले हम सब गेलियै ओ तऽ की कहै छै राजराजेश्वरी भगवती लोकहर। लोकहर घर गाम नै रहे हां बड्ड फेमस छथीन बड सुंन्दर ततैक नीक लाग कल जै मौन प्रसन्न भ गैल।
बाह। अहां दुनु तो, हां गैल रीहे। यहो तीन बेर सबेर गेल छीयै लेकिन ए बीचमे नै गेलौए जहिया से हुनकर चोरी भऽ गेलै हेँ आभूषण सब तहिया से नै गेलौए।
हुं तहना थारी गाम मे छथिन पर परमेश्वरी माय। उहो उहो उहो बड्ड अथी छथिन मतलब बहुत जाग्लट भगवती छथिन पता नै केना चोर सब चोरी कऽ ले छै।
आ मानबो केना करै छियै पता नै, पता नै लोक मानबो केना मोन करै छै सेहो छै।
आब ई तऽ एहन तरहके स्थिति मे। एहन तरहके स्थितिमे तऽ लोक के परेशानी छै, लोक एतेक मनोकामना कऽ के मंदिर सब में दान पुण्य करे छै, ओय से चीज कीनल जाय छै, हां ओ ची कीनल ती चोरी भऽ जाय छै।
लोक सब करै छै जिनका ज्ञान ने छैन, बुद्धि ने भगवती देना छथिन, ब्राह्मण लोक सब ते इ सब काज ने कर करैत हथी। जे प पुजारी सब रहैत हथीन
आय अपन हम बाड़ी गेल रही, बाड़ी में देखलियै जे
फसल में ते किछ छैये ने खाली अरकोचक पात छै पूरा अच्छा एता देखे छी। ते आश्चर्य लगै या गाम सबमे
हाँ।
हम ते सर अरबी पत्ता कहै छै एकरा।
हाँ अरकन सेहो कहै छियै, अरकोंच कहै छिये, दिल्ली मे अरबी पत्ता कहै छै। बाह ओ ते बड कब कब होय छै, ग तार ने नीक।
हाँ ए तूका स्वाद आ अतूका मे बहुत अन्तर छै।
हर मौसम के असर रहे छै ने एतुका मौसम के चीज हाँ।
अच्छा आ
साएह प्लान छलै या।
आ
हुं। आम सब छै फड़ल, मालदा आम फड़ल छै।
अच्छा मालदा
मालदा आम छै, मालदा बड नीक आम होय छै। बड मीठ होय छै आ साइजो छै तेहन छै जे अहाँ बुझु जे ए डेड़ किलो मे दूटा चढ़ते ततेक पैग पैग छै।
हां।
भैर गाछ लुदकी लागल छै, लुदकी लाएग के फड़ल छै।
हां तऽ आब तऽ वैह सबके सीजने एलै।
सीजन छै आमके। ए बेर ए बेर लेकिन बहुत किसान के नुकसान सेहो भेलै यै कियै तऽ अ बारिश समय पर भेले नै आ जहन बारिश भेलो तऽ ओय संगे ‌ पाथर सेहो खसलै तऽ पाथर खसलै तऽ
आमक जे चर्चा कहलियै तऽ एक गोटै के नौत रहैन चलिए। हौ गेलैथ। अहाँके ओथि सासुर सासु गैला सासुर मे हुन कै गोटै ऐसन कल बताह आदमी रहे ओ सब केनो ए गाम मे त ओ कहल औ ओकरा नै बुझल रहै जे ऐसन कल बताह आदमी छथिन जे दस आदमी के खेनाय एके आदमी के खुआबै छथिन औ गेलै त कहलखिन्ह की जे यौ नौत दै छी, ओ अपन गेल रहे पोर पैखाना दिस पहिला तऽ लोक बारिये छाड़िये जाय आब तऽ सब बना लेल यै अपना गाम घर मे तत्तेक सर कार द देल कै बाहर नै जाय लए तऽ ओ अपन उठला जे तऽ ओ टकरा गेलैन सनकल बताह जे छलैन ए औ कहल कैन सरकार नौत दै छी अपने के कहलखिन जे ठीक छै मानै छी लेकिन हम तऽ सासुर एलौए हमरा तऽ बुझलौ नै जे अहाँके घर कताए कहलखिन जे कोनो बात नै अहाँ एतय आएब जायब एतेक बजे आएब जायब कहलखिन ठीक छै औ जे एलाह घरप तऽ कनिया केँ कहलखिन हमरा लै खेनाय पिनाय नै बनाएब आइ हमरा नोत ऐछ, कहलखिन ठीक छै ओ बुझलखिन नै जे हमरा गाममे जे ओ सनकल ब्ताह छै सैह नोत देलकेन हिनका। ओ जे गेला, हां ओ जे गेला ओतऽ खाय लै त बैसला पैन पीभी सबटा बड़ सुन्दर से स्वागत हुनका भेलै। बैसला खेनाइ के जख हां बेर भेलै तहन ओ पूरी, तरकारी, आम, रसगुल्ला तकर बाद से अहाँके भुजिया, टमाटरके चटनी सबटा व्यवस्था रहै एकदम नीक नीक चीज सब बनल रहै, एलै तऽ सबटा दस आदमीके खेनाइ बनल रहै ओ आब कऽ अपन पसार देलकैन हुनका पाता दऽ कऽ कहलखिन सरकार आब ग्रहण करियौ ओ सोचलैथ जे ई पात खालिए छै तऽ ई हम खेबै कथी एमे फेर सोचलैथ मोने मोने जे ए गामके यैह रीत हेतै जे अपनेसँ लऽ कऽ खायवला तऽ से नै ओ दू चारटा पूरी अपना पातमे लऽ लेलैथ कहलखिन दू चारटा तऽ नै हैत जतेक चीज बनेलियै सभ अहींके खाए पड़त। आ ओ लाठीके पिजाके आनलक गरम तेलमे आनलैथ ओय ठाम स तकर बाद अहाँ के हुनका कहलखिन्ह जे की आब करबै भोजन, कहलखिन कऽ तऽ लेबे करबै, लेकिन आइन्दा आब हम नोत नै मानबै। गेला। कहलखिन आब की कायल जाय इ सब बचयके उपाय एकाएक हुनका ध्यान एलैन जे पेएन ते छैये ने, कहथिन सरकार कनि पेएन भेटतै पियै लए, जा हम ते पेएने बिसेर गेलोउ, अच्छा अहाँ रुकू हम तुरन्त एलो ओ जहाँ ल गेला कोल पर पेएन कियो भागला अपन लंक-तंक लगा के कहलखिन एहन भोज ने खाएब, कनिया लग गेलेथ केहन छलय भोज यो एह की कहू भोज जे छलाय से कियो अहींके गामके आदमी छलय सनकल बताह उ दस आदमी खेना किना ए तऽ हमरा पहिने ने केहतौ जे ओता से नोत आएल छला, कोय ओकर नोत ने मानै छै अहाँ आय फैस गेल छलौ, बचलौ लाठीके मार से कहलखिन हम ने रहब ए गाममे चलू आब एता से वाह ह एता से भोज भातमे एनाहो होय छै।
यहाँ के बड सुन्दर, यहाँ के बड सुन्दर अहाँके छलै अथी कहानी बहुत सुन्दर छै। ड़ा एहन बोझ हमरा ने पकड़ालय। हाँ।
एक दिन आएल छलैन पपा के नोत पपाके नोत एलैन एक दिन ते हम हम जे सुनलियै जे नोत एलैन ए ते हमरा वाएह याद पैड़ गेल। मा के कहानी। जे एना-एना भेल छलैया। ए पापा के नोत एले ओता से कहलखिन से हसैत-हसैत पेट फुले छलैन हुनकर।
एह एहन-एहन कहानी बहुत चुटकुला वाला कहानी सबसे बड़ सुननाय छै, एकरा कोनो किताब एकरा सबके कुनु किताब मे अगर संग्रह कऽ लेल जाय।
और सब कोई हाँ सब हँसते।